ते सखी
की सखी की हाल चाल छै
सब बढ़ियाँ छै सखी तू बतावह अपना
हमरो सब हालचाल ठीक छै सखी
आओर सखी खाना पीना का बनल रहै छै आज
खाना पीना ओही आज हमर घरमे तनी मन करे हमर पापाके कि कचरी के सब्जी खाउ तऽ ओहि हमर मम्मी दो पहर मे चना दाल फूले दे देेवल रहे छै आ ओहहि अभी पीस के चीज डालके तऽनी खचड़ी छान के ओहि छोड़ा भेल रहै छै कचरी के सब्जी बड़ी नीक लगे छै गरम गरम पराठा के साथ त खूब आओर नीक लगे छै
ओ सें
तू बताबतो री कोची रात में भोज भोजन बन रहल छै
हमर यहाँ तो सखी आज तो दुपहर मे भात दाल चोखा आओर कोहराके मीठा वला सब्जी बनल रहै छै हमर माई के कोहरा के मीट सब्जी बहुत पसन्द आबै छै
तऽ ई कहरा के स- ठीके कोसे बनावे छै तोहर मम्मी
हमर मम्मी पहिले कोहराके अच्छासँ धोके छीलके फेर छोटा छोटा काट लेबै छै फिर ओकरमे पचफोरन डाले छै फिर कोहराके भूँजै छै फिर ओ कूकर मे आदी थोड़ा सा डाल दै छै कूट के आओर गुड़ डाल दै छै आओर फिर थोड़ा सा पकाबै छै यदि टमाटर डाल देबै छै बड़ी उनका के लीक लगै ठीक मिठा मिठा कोहरा के हँ हमरा तऽ नमक वला पसन्द पवई छै।
अचछा, त नह के की कैसे बना रहल। छ तो।
क्य सखी।
नमक वाला बनाय के की विधि छै, कुछ अलग छै कि से मे जग चीनी के जग खाली नीमू रहल छै।
के जगह में जड़ है जे नमक डाल देवे छै, कच्चा मिर्चा एक आठ पेट डाल देबे छै, आ ओर अभी के अभी अभी के तो अ खानाक के कोइ प्लान, कोइ न अभी प्लान रहै छै। हमरा के सिंघाड़ा खााय के बड़ा मन रहे छै से, मैदा शान के रखल रहै छै। आलू सिझा के। तऽ आब कुछु हँ आज कार्या के काज करय के बाद जड़सुन जे आलू के भूजय के छै। दरी सुन ओकर मे मैथि दाना अ मिरचाइ पौडर हरा मिर्चाइ आर आदि कूटि कऽ डालि देबै छै, ओकर बाद ओकर मे नमक मिर्चाइ पाउडर डालि कऽ फेर आलू भूज कऽ ओकर बाद सिंघाड़ा के जैसन ओकर मैदा के मोड़ के ओकर मे डालके छान देबै छै, गरम गरम दु चार गो खाय लेबै छै आ ओर का करै छै सखी।
भोजन के तैयारी अभी होइ छै तोहर घर मे
हमर याँ तैयार आधा तैयारी हो गेल रहे छै, खाली मसाला भूजइ छै आर ओकर मे भर के छाने के रहे छै, दू चार गो बनाबे सखी खाली मुूँह के स्वाद ल आर का कभी मन हो हँ कब भी मन हो तऽ हमर घर मे हमर और माई रहै छै जादा परिवार न रहै छै। तऽ कभी कुछु मन कर जाइ छै तऽ जड़ीमनी अपन घरे मे बना के खा लेबे छै। जानबे करै छै पुराना जमाना के लोक के जाादा बाहर के सामान खाय के मन नहि रहै छै से साफ सुथराा सँ घरे मे बनाबै छै।
त घरेवाला खाना सबसे बढ़िआ रहै छै। बाहर के तऽ जैसे तैसे बना के खाली बेच देव छै बाहरे के खाना से हमरा मन ना भरे छै
हँ
अंतर ज्यादा के खाना खाइ छियै
हँ ओ तऽ ठीक कहै छै सखी लेकिन का करै छै कभी कभी बनाबै के मन ना करै छै तऽ आदमी बाहरे हीं से कीन कऽ ले आबै छै
त आदमी तनि मजबूर दिन मे थक जा- अच्छा तऽ स ले लेबै छै
ह आ पता सखी हमार इलाका मे एगो अलगे तरह के ब्रेड चाप बनाबे छै बड़ी नीक लगे छै सखी बड़ी नीक लगे छै ब्रेड के अन्दर में आलू भर के ओकरा बेसन मे छान के निकाल देवे छै फिर ओकरा बीच से काट के ओकर अन्दर में प्याज प्याज चुकन्दर आओर पत्ता गोभी सब छोटा छोटा काट के डाल देवे छै फिर ओकर अन्दर सॉस टमाटर वाला सौस मिरचाई वाला सौस सब डाल के ओकर मे सेवई दहीसब डाल के देवे के छै बड़ी अच्छा लगे छै के स्वाद मे भी आ पैसा भी कम लगे छै दस रुपआ मे एगो दे देवे छै
माँ छै ने बड़ी अछि
ठीक अच्छा
मुँह कान बनाबे छै कि जायब देखे तऽ बाहर के खाना ई सब के पसन्द आबे छै ई न कि घरमे
जे तऽ बात ठीक है कहला सखी और सब त तनी ठीके चल रहल छे
तो तोहर घईर मे तऽ अभी घर के जैसे चाउमीन चाट ई सब ना बनेै त अभी।
आजे त बनेते चाउमिन हमर दीदी चाउमिन बना रहल छै।
ओ कैसे बनाबे छै बहिन।
ओहि चाउमिन के उबाल के आ तनि जितना भी वेजिटेबल जितना भी सब्जी उ उ जी रहै छै जैसे। मै बंधा बं धा छै तऽ पिया ज छै। शिमला छै गाजर छै सभके बड़ीकी बड़ीकी काट क मिरचाइसभ सभके दे के सभ बढ़िआँ से तेल उल दे के सबजी नियर तनी फ्राइ करके तनी चाउमिन मसाला दे के। ओकरा में चाउमिन द के भूंज देबे। छै। आ तनी ओकरे में सौस डाल के खाय छै तऽ बड़ी स्वद लगे छै।
ओ बहिन तब तो आज तो मजा ही मजा हैै न बहिन।
हँ आज तऽ खूब चौमीन चलै छै एकदम भर-भर। पिलेट चाउमीन।
बाप रे बाप। भर भर प्लेट खाइ छै। तब तो बहिन स सस्ते में निपट जाय छै घर में बना
अछ से तऽ बात छै बहीन। सामान सब रहै छै झटपट बन जाइ छै आ घर के बनला स्वादिष्ट लगै छै।
ओ हँ बहिन ओ तो है जड़ सुन मेहनत लगै छै लेकिन साफ सुथरा बइन जाइ छै न।
तऽ जेही तऽ बात छै तनी।
आओर बहिन कार्या के काजसभ कैसन चलैत छै। नीक लगै छै काम काज करे मे। किना।
ना बड़ी नीक लगै छै कारियाके काज निपटाबयमे तऽ हमरा। बड़ी नीक लगे छै दु पैसा आ जाय। छै। तनी बढ़िया। कुछो पे अपना खााय पियए में खर च कर देबे छियै।
कि ई ई ई काज बत ता के बहुते सहायता करे छै के हमनी
करै छै
ठीक बहिन
ठीक नमस्ते बहिन